हेलो
हाँ हेलो
हाँ की करे छियै प्रणाम
खुश रहु केहन छी नीक छी
हँ हम तऽ ठीक छी
कुछ नहि करै छियै बौआ अखन मटीन बनबै छियै मटन
ओ मटन बनबे छियऽ
हँ एखन मटन बनबै छियै चढ़ल छै मटन
केँ अनलक तऽ
अनलखिन ह हमर बौआ छथिन घर मे ओ से अनलखिन
ओ आओर आओर सब ठीक
हँ और सब नीक छै की कहै छियै बारिस आहि मे कभी अबे है कभी छूटे है बारिशो एकदम अथि अपन लगा दे
ओ अतऽ हमर फुओ के बेटा एल हे अहाँके हम
कि कहै छी
अभी आयल है
ओ अभी आयल छथिन
हँ हँ अपन मम्मी जरे आयल छलै लेकिन फेर एकरा त ही मन लगे लगलेै झूला बान्हि देलीये गेट पर तऽ झूला लगले बदमाशी नई करते ताहि दुआरे तऽ ई झूला लगले तऽ तइ मोन लागि गेलै एकरा तऽ फेर ई काल्हि एकर स्कुल के छुट्टी हेती य ता रहि गेलै ई बदमाशी करे ह हमे एकर पप्पा के फोन करबे आय कहबैय
त ई रहि जाइ हे बिना मम्मी पप्पा कऽ
हँ ई अपने कहलक जे हम एतय रहब
ओ बदमाासी करे है तऽ एक छौंकी दियौ नऽ
हँ मारे छियै तैयो थेथरे देखे नेय छिये
अच्छा थेथर
हँ हँ थेथार छथिन जाउ झूला के झू
अहाँ सब के की सब बनै छै
अखेन हमरा सबके दिनका सब्जी हय अब देखियौ मम्मी बनौते रोटी नहि तऽ चावल कथू बनौते दाइलो हऽ हऽ तऽ भऽ जेतै सब के
हाँ नहि तऽ हमरो कते दिन भऽ गेल छलै सभऽ आदमी भोज बियाह शादी के ने लगन बड छलै ओहि मे कोइ तिलक में कोइ बारत में जा जा कऽ खा आबे छलखिन हऽ
ओ
गाम पर एगो अकेला हम सब खायइ ले छी छेलखिन तऽ हम कहलियै कथी मंगैयै कुछ दिन भऽ गेल छेलैे तऽ उएह आइ एल
हू हु तऽ ठीके हइ बारिशके मौसम है अहाँके नीक लगै ह मटन
हूंम्म हूंम्म नीक लगै
ओ चुलही पन बे छी गैस पर
नई ये कहली नाय एतऽ के गैस चलि गेलै बाजार चूल्हा एगो दीदी छथिन उहाय चूल्हा जोड़ देलखिन ह पहिले तऽ आंगने में जोड़ने छलखिन कि न बहुत देर लगले हे चूल्हा तऽ बारिश मे सिध जाय है नऽ
हूँ
तऽ उएह बहुत देर लगलै अंगना मे जोड़लखिन हे तऽ बुन्नी झिसिया लगलैय तऽ फेर कहलथिन चलू भीतर वला मरैये वला मे धऽ दै छी
हँ
दसर फेर चूल्हा मे धरेले त
ओ तऽ दिन में तखन दुपहरिया में सुति रहल छलियै
हाँ कनि देर स सुत रहल छलिये
बौआ कथी कहै हैंय
गाना गबे है हाथ मे गोरे हाथ मे
अच्छा कोनो हुए ओकरा
हँ
ओ
आबे हैय कोइ कोइ गीत सिखय ले हाँ हाँ मोबाइल में तऽ सब गाना गबै ह जे जे ओहिमे बजै छै
से से सब गबै छिय
हाँ तऽ मोबाइल में देख देख कऽ धिया पुता सिखे जाइया
हँ
कोली सीझे छै आब कनि कनि क मे सोझी मे बड टाइम लगे बुझलियै सबकहे कुकड़े ठीक होय छै
ओतऽ के सिखोलने छले अहाँ के बनवे की अपने सीख गेलिये
हँ हम तऽ ओतऽ बनबै छलियै नऽ
तऽ केना बनबै छीयै आहाँ
सारा मसाला के फोरन सब धऽ धेलीए बहुत आदमी छोरो न बहुत आदमी करै छै ह हेलो
हाँ
तऽ कथी
की कहै छिए
बहुत आदमी तऽ करे है नीचे मे सबटा मिला ले हे प्याज त्याज जते मसाला तेल उल धऽ कऽ
नीचे मे मिला लेत तब क अथी मे धरत
ओ हँ हूम पहिल ओनाइते करै छलिए लेकिन आइ केली कि फोरन सब धऽ क प्याज धऽ क तब मीट धेलियै य तब ओकरा आधा घंटा तक
प्याज मीट के भूजलिय तब ओहिमे मसाला धऽ के अब सिझबै छी बुझियौ ने सीझे के कगार पर पर चैले आए छै
ह हँ तऽ होली मे बनैत है त मीट जब होली अ
तऽ होली में तऽ बने ने हैं पुआ पूरी मीट मटन मछली ई सब बने है
हँ हँ लेकिन मोन भेल
ह आ त आब तऽ सबटा त्यौहार आबि बला
हँ पाबन सब अब शुरुए हयत सावन जहाँ आबै है सब शुरू भ जा है
अभी यह तर खेथिन रहतथिन
हँ अभी एतैन रहतै आए
केकरा साथे एलखिन हे
अपन मम्मी साथे ऐकर मम्मी के मोबाइल खराब भऽ गेलैया ह गिर गेल छलै तऽ पूरा स्क्रीन चेल त आइ हँ आइ बन के एल हेतै हजार रुप टम्प्लेट
ओ
इ पूरा स स्क्रीन चेल गेल
स्क्रीन बदल बेलखिन हँ ऊपर के
हँ हँ गीर गेलै ओकरे स
हँ
नीके छै
हँ
तऽ ओ चलि गेलखिन आ ई रहि गेलखिन हँ
नई एक एकर ई मोन नहि छलै जाय के एकरा मन लगे छलै एतही
ओ मम्मी बोल मीट चा हँ मीठ खा ममा मीठ खा कहै छै
ओ ई ई नहि खाइथ हैत
ई मम्मी संग खेतय नहि झूठे के अथी लगे हे आ खिआब लगबे तऽ ओकरा करुए लगते बन बन बनै छै रे तऽ देबो बनै छै हँ खाय लऽ कनै हइ आ खेते नहि चल बऽ दिही तऽ जैड़ गेलै हन की कहलियै
आ देते तऽ ओना करू लगे हे एकरा
हँ एना नहि खेतै लेकिन अभी देख कऽ कही खैब खैब
ओ हँ आँही लंग
हँ ओनी लऽ गेल छलखिन हे पढ़े पपा लऽ गेल छले एकर भाग गेलै हँ ओनी सँ
आ
बड्ड टाइम लगै छै सीेझे मे
बतीयैत छलिये मम्मी सँ मम्मी सँ बतियाइ छै बतियाय छलियै
हँ तऽ मम्मी से तऽ बात होते रहै छै उहो केलक हमहूँ क देली
तऽ कच्चा आमके अँचारो बनबै छियै
अचार
हँ
आचार त बनबे करे है
ओ तऽ अहाँ बनैने छलियै अहिबेर कि नहि बनलियै
नई ये हमरा आचार छै घर मे तऽ हम नहि बनेलियै कुचुआ कुचुआ अचार घसुआ जे होइ छै आमकेँ हरियर मिचाइ ईसभ धऽ कऽ उ वला खाली कनी बनल छलै बस
हँ
तऽ केँ सब छथिन अहाँके घरमे अखैन
मम्मी हइ अभी हइ दादी हइ आओर कियो नहि हम छिये
अभीकेँ दादी ठीक छथिन
हँ तब एकदिन बोखार लागि गेल छलै आखैन ठीक छै
एखन ठीक छथिन
हँ ओहि दिन बोखार लागल छलै आब ठीक भऽ गेल
ह मम्मी पूछे ओकरा ठीक ठीका छथिन
हेलो
हू बजियौ ने
औरो सब ठीक है न तऽ अहाँके बहिन छठ हो है कि नहि हो है
की कहै छिए
छठ पूजा होइ ने बहिन ओत
हँ होइ छै सास करै छथिन
ओ तऽ पछला बेर तऽ हँ छेलिए
ई बुझतिये ना एना भ
बढ़िया हो गेल पानी बहुत भेल छिए एकरा ओ स दबा देखिए न हँ अथी के
डेढ़ घण्टा सऽ ऊपर हो गेल पूरा कहाँ कचर-कचर कोन खतै कोइ छोट मोट चिज करी
हँ ये बाजू न
की भऽ गेल जैर गेल की मिट
जरल नाए है ए उपलबित करिया लेखा भऽ गेल छै तऽ मीट तऽ कनि करिया भैेये जाय नहि सीझल ई कहाँ घुसीयात हइ